हेलो
हेलो
हँ प्रणाम दीदी हँ हँ प्रणाम दीदी
का हाल चाल बड़ी खुश रह का हाल चाल
हँ
बड़ी दिन बाद फोन कयली बहुत दिन बाद याद कयली हेलो हेलो
बार गेल रहियै वहि से नहि कैर पेतियौ
अच्छा अच्छा ओ घूमै लए गेल रही की
हँ तनी ची गेलियै है ननद अन गेल रहे एक सप्ताह के
अच्छा अच्छा कैलू ठीके छै ओ एजर अछि
बहुत दिन हँ बहुत दिन से बोलबे रैहखिन तऽ वही चलि गेलियै
अच्छा कहाँ पर छथुन
छथिन तनी देवघर से हटिकऽ ही छथिन तऽ तनी चलि गेलियै रे बाल बुतरूकेँ लए के कलियै चल तनी ओहो ई नहि ने कहि सकै छथिन कि नहि आबै छै नहि जाइ छै से चलते चलि गेलियै
नहि नहि ठीके कहि ठीके कहि संदेश अर लै गेलै की नहि
हँ लै जाइ छियै की
उएह तऽ हम कहियै कि बगलमे छथिन तऽ नहि ले जाय हम कहियै बगल मे छथिन तऽ नहि ले जाय ई सब जरूरी चीज ने छै
हँ लै जाय छियै उसभ आ माय बाप नहि रहै छै तऽ भाइ भौजाइ नहि करतै तऽ के करतै से न हो जाइ छै
हँ हँ हँ नहि करैएके चाही करैएके चाही
हँ चलि जाइ छी हँ ओही सब करै छियै रिश्ता तऽ निभाबैेए ने पड़ै छै
हँ खाना पीना होइ गेलै
नहि कहाँ अभी केलियै अभी उ नहि एलखिन हन ड्यूटी पर से
अच्छा अच्छा
ओही से खाना पीना आर नै होलै ऐथिन कखनियों ऐथिन तऽ देबै बनाय के रखि रखि देलियै हन अपना आइ रौदो बड़ी कैले छै आइ रौदो कैले छै हँ
नहि हमरा घर हल्का फूहीं पड़ि रहलै हन
ओ नहि एने रहै कि आय मेघ पड़तै लेकिन नहि पड़लै लेकिन देख रहल रौदा सब देले छियै कपड़ा लत्ता आर सुखैल देले छियै सब हँ कै दिन से कपड़वा सब रखले रहियै ने घरेमे रख रखले रहियै महकइ लगलै
हँ ई घड़ी होइए जाइ छै बाहर धूप ई घड़ी धूप नै लगै छै तऽ उम्मस मे खराब कपड़ा होवै
महकइ लगै छै कुछ कैसने कैसने महकइ गुमसानि महक लगै छै गुमसैनि गुमसैनि
हूंम्म
ओकरे धूप आरमे दै देलियै हन देखैत रहै छियै अपना उलटि पुलटि के सुखाइ देबै ने तऽ सरियाके राखि देबै से एक दिन एते ने मेघ पड़लै कि सभ घरेमे घुसि गेलै पानि नाली जाम रहै छतके आ से पूरे पानि सब घर मे घुसि गेलै कम्बल उम्बल रहै छी रखल उ सब अलगे भींग गेलै आ भींग गेलै हमरा पते नै हँ तब आ पते नहि रहै कि भींग गेलै तऽ कैसे कैसे देखली की महकि रहल छै की महकि रहल छै तऽ देखै छियै कमले महकल तऽ उ वला सुखैतियै ओर कि ओकरा फिर तनी सुन सरफ देलियै तब ओकरा फीचलियै फीच के पसार नहि तऽ भुआ जेतै हँ भुआ जाइ छै नहि तऽ
हँ ठीके फेर
ह ह हो जाइ छै बच्चा बुतरु कोइ चीज पर ध्यान नहि ने दै छै नाली आरो जाम कर दै छै कि मेघ के पानि जमा होत ह आ रात भर रह गेले केकरो ध्यान रहले ने से पानी पूरा जाम होय गेलै
अच्छा अच्छा हमरा एखन फू फू ही पड़ रहलै ह हल्का हल्का
ओ
पड़तै नहि मौसम साफ होइ छै एक ठोप पानि कोइ दरस नहि छै गरम उतने कैले छै
हँ त गर्मी त इहे साावन भादो तक गर्मी रहतै
हँ रहबे करे अरे दशहरा तक गर्मीेय लगै छै हम देखै छियै
साावन भादो वला अलग गर्मी रहै छै ने चटचट्टी वला रहै छै च चटाबैत रहै छै देह
उमस वला गर्मी जेतय
ह सबसँ खराब इहे वला गर्मी रहै छै
हँ झेलैए पड़ै छै को चीज करै आदमी
ओ त हम इन्भाइटर लेलियै तनि ठीक छै हँ राइतो के लाइन न रहले लगै छै एक दू बजे अयलै पूरे पूरे टोला एकदम अन्हार रहेै
आ म
पूरा टोला अन्हार तब हमही एगो लाइट जलेलियै बाहर क तब तनी ठीक रहै नैत बाप रे कही कुछ नहि जले रहै देख के लगे रहै एकदम हुजूम जैसे
नहि कोई कोई क जलाए दैके चाही की एकदम ऐसे अन्धेरा रहे
मैन बात छै जेकर जेकर रहै इन्वैर्टर सब बैठ गेलै ने
अच्छा अच्छा तोहर नया छो इहे सँ
नया छै हमर जादे पावर के छै त हमर अपना आराम सँ रह जाए छै सब पूरा अन्हार रहे आ दिने मे लाइन कटि गेलै दीने सँ कटल कटल एक बजे तक कते छै की जे ने कहीं खराबी रहै
त नहि दै छै मोबाइल मे त दए दै छै लाइन कटै छै त
हँ पेपर ने ने ले छिये हमे अखबार न लै छिए
नहि त लोकल अथी जो न्यूज लग जाइ छै ने मोबाइल मे अथी कर ले छै
त मिल जाए छै जैसे हमर जहाना न्यूज ले अथी केले रहे छी मोबाइल मे लोकल लथी तऽ सब आइ जाइ छै कि इतना देर से इतना देर लान कटल रहेगा ऐसे ऐसे कब आ जाइ छै
मेघ अर पड़यवला रहै छै ने तऽ ओ आ जाइ छै कि हँ आज एतना प्रतिशत है क लाइन कटे अथी मेघ पड़तौ नहि पड़तौ से खाली आबैत छै गर्मी केतना करतै से सब अपने आ जाइ छै मोबाइलमे
हूँ
बाँकी उ वला डाउनलोड नहि कयले छियै
अच्छा
की कहै छै कोन नेट कहै छै ह नहि खीदु हँ लोकल न्यूज नहि डाउनलोड
पता चैल जाइ छै हमरा और के वैसे ही छै सब पता चैल जाय छै की हौले न हौले से पता चलते
ओही सँ हो जाए छै तनी आ गर्मी तऽ कभी गर्मी कभी बारिश यही सब होतै अभी दू तीन महीना होइसी ना ऊपर मे रूम नहि ने बनल छै नीचे मे छै ने से तनि कम गरमी लगै छै तनी ठीक रहै छै ठंडा ठंडा हवा लगल तनि से हो जाइत छै हँ खिड़की लगल छै बड़का गो
अच्छा ओ गेटो खुलै स हवा आब हतौ
गेट नहि खोलै छियै गेट बन्दे रखै छियै गेल फेर बन्द रखलक गेल बन्द रखलक खोल कऽ नहि रहै छै खोलै छियै साँत के तनि सुन कुत्ता बिलाइ घुसयके डर हो जाइ छै ने कुत्ता बिलाइ घुस जेतौ घरमे ओहो दिक्कत हो जाइ छै उएह ल बन्दे रखै छियै
अच्छा अच्छा
कोई भी गेल अपना गेट सटायक गेल गेट हटा गेल
ह
आ पानमे अप तरी बाल करी बन करी बन्द कैर दै छिए नहि कहाँ एगो नहि एऐले हैं एगो तो आइए गेले
अच्छा हँ
ए पा गेल छै
अच्छा
को तऽ ह अपने जखनी
हँ आब त ह हमर त आए गलै हण
ओ हमर ने अलई हन लइन छै कि नहि
हँ लइन छै
ओ लाइनो कटै छै
हँ कटे छै कि राति दस बजे जरूर कटे आधा घंटा लए ह दस बजे लान जरूर कटै छै
ओ हँ आब सब जगह लाइन काटे लगले नहि काटते ट्रांसफॉर्मर जेते गरम ने होई जेतै उहेस लगै छै काटै छै दिन राति लाइनो केते देते रहत हँ
आ काटतै नहि त ठंडयतै कैसे
हँ इहो बात छै
दीदी आर फोन करै छै कि नहि
नहि कहाँ करै छी हूँ
ह
इसन छै तबियत पर की कर किछु पता चलै छै होनर करैत न ओने कैसे छ ओनहुत बारिशे पड़ैत रहे होते ओन्ने राँची आर तरफ गर्मी नहि करै छै जा्यदे नहि हेलो हेलो कहाँ चल गेलही ने हेलो हेलो